हेलो नमस्कार अहाँ की करैत छी
हम तऽ अहाँ से बात करैत छीयै ओर बताउ अहाँके हाल चाल कैसन छियैक
हमर हालचाल सब नीक छैक अहाँ अपन बताउ अपन माताजी- पिताजी केँ हाल
हँ हमरो माता पिता केँ जी केँ हाल परिवार मे बाबा दादी बहन भाई सब कोई नीक छैक सब कोइ स्वस्थ छैक अहाँके बतैय न अहाँके परिवार मे माताजी पिताजी दादाजी दादी दीजी बा भाई बहन सब नीक छैक ओ लोग केँ स्वासस्थ सब नीक छै ना
हँ ओसब लोगो केँ स्वास्थ्य बिल्कुल नीक छै कोनो के कोनो समस्या न छै अपन बताउ
हाँ हमरो
खाना पीना हो गेल छै
हाँ हमर खाना पीना भ गेल भगेल छै अहाँ केँ बताइये न अहाँ केँ खाना पीना भ गेल छैक
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेल अहाँ की की खाईत छी
हम खाई छियैक हम अहाँ से बता दी हम खाई छी पूरी खाय छियै फेर आलू परबल केँ सब्जी खाय छियैक फेर खाउ छी राबड़ी आ गुलाब जामुन लाल मोहन स्पॉंज खाय छियैक इहे सब दही चूड़ा बुनिया जिलेबी इहे सब खाय छियै अहाँ के बतैयै ने अहाँ के की की खाइ खाय छियै
हम तऽ खाय छी मुर्गा के कलेजी खाय छी आ रोटी खाय छी खूब नीक बनल छै आ ओ खाई छी हमरा लागै छै कि आ जो साँझ के खाना खा लेे छी ने पूरा मतलब पेट अन्दर चलि गेल छै आ मतलब कि पूरा देह मे नु आजकल आवरी पातर होइ छै हमरा अहाँके पता छै हम म नहि तऽ मतलब दस बीस दिन से एके टाइम दिन भरमे खाना खाई छी या जैसे कि हमर नींद खुलै छी एगारह बजे ओकरा बाद दू बजे बारह एक बजे तक बैठले बैठले बिछौना पे बर्बाद करै छी समय ओकरा बाद जाइली तनी नहा पेआ कऽ ओकरा नहा नहा लेबै छी ओकरा बाद तनि जाके खाना पीना खाइत छी ओकरा बाद घूमैत छी जथी होइ छै ओसभ अपन निपटाइ छी उसके बाद डाँटके के मन करैत छी तऽ खाइत छी नहि मन करैत छी तऽ न खाइत छी
ई बात छै ओर बतैयौ अहाँ के अहाँके अ खानामे कथि कथि खाना मे सबसे नीक कोन खाना लागैत छै अहाँके
हमरा तऽ सबसे नीक लागे छै अभी तक के सबसे नीक खाना लागे छै गोभी के खीर उसके बाद खोआ बाला गोभी के खीर आ औरी लागै छै यही सब लागै छै आ पनीर के सब्जी अच्छा खूब नीक लागै छै पनीर के सब्जी के तऽ हम बात एते छोड़ के चलै छ एतना नीक लागै छै कि की बतू अहाँके कैसन लागै छै पनीर के सब्जी
हँ हमरो बड़ा नीक लागै छै ठीक
अहाँके चिबा अहाँके बता दी की पनीर के पनीर के चबा चबा के खाय में पनीर के आओरो सवाद बढ़ जाय छै आर नीक लागै छै अहाँके बते ने अहाँके पनीर के सब्जी कैसन लागै छै
हमरा तऽ खूब नीक लागै छै कहै छी ने हमर तऽ सभसँ पसन्दीदा सब्जी छै ओ ओकरा बाद तनि मनि हम अथि खाइत छी ओना होइत छै कथि होइ छै तनि मनि आइ इ हो इच्छा होइ छै
हँ
ओहो खाइ छै तनी मनि बस अभी तक त हमहेसँ चीज खाइ छी कहाँ जा्यदा कुछो खाइ छै
ओ हमू खाइ छी अहिठा बड़ा नीक लागै छै बड़ा स्वादिष्ट लागे छै ऐठाक के चबा चबा के खायमे बड़ा नीक लागै छै
ई तऽ अहाँके बात स प्रतिशत सही कहलिय कि एहिऐठ नीक लागैत छै खाायमे अहां के खूब नीक लागै छै छै की
हँ हमरा बड़ा नीक लागैत छै बड़ा स्वादिष्ट लागै छै आओर बताइयै अहाँके अहाँके मौस त अहाँ के ओड़ी के कैसन छै हमरा ओड़ी के तऽ काहे से बड़ा बड़ा खराब मौसम चलत छै बड़ा तेज आंधी आवै छै बड़ा बर्खा बड़ा तेज भैल छै आ बड़ा तेज तेज अ पथल उथल भूकम्प भी आबे छै धरती डोलै छै हम तऽ अहाँ से बता दी कि हम डेरा गेल रहि छै इतना भूकम्प आ आंधी तेज तेज तूफान मे बरखा भेल छै बड़ा पेड़ पौधा गिर गेल छै बड़ा क्षति भेल छै फलो उलो काफी नुकसान भेल छै
तऽ फिर काहे इतना हो गेल छै इतना अचानक काहे बर्षा आबे छै न पता लगै
इतना अचानक उस अ का जानी कथि अथी भेल छै समुंदर मे कुछो परिवर्तन भेल छै ने ओहि से सुपर कुछो आबै छै सुपर हेवि टेबल से कुछु भेल छै उहे आबै छै बड़ा बड़ा आ तूफान मचेतै धरती पर
अहाँके एगो बात पता छै ओ दिन भारत सरकार नु कुछ लगायलै छै मतलब की जैसे ही कुछो आबै छै
हँ मोबाइल पे मोबाइल पे अलर्ट देख खा देबै छै
हँ बज छै गुं
हँ काहे कि ज्यदा जब प्रकृतिक तांडव मचै छै ने तब ओहि से ओ सब मोबाइल पे लगा देबे छै कि लोग सावधान हो जेतैय अपने अपने घर से बाहर न निकलते चाहे भूकम्प त अपने अपने घर से बाहर निकल जेतै
हँ ई तऽ अहाँके बात एकदम नीक कहली ई तऽ बात हमहूँ जानै छी आओर बताउ अहाँके सभ तबियत ईसभ नीक छै
तऽ यहाँ के स्वास्थ्य कैसन छै
हँ हमरो स्वास्थ्य सभ नीके छै
आओर बतैै ने आओर बतयए अहाँके बागवानीमे कोन कोन से आम के पेड़ लगले छियै कोन कोन से पौधा लगले छीयै कोन कोन से फूल के पेड़ लगाले छीयै बतैये न
हम अपन बागवानी मे तऽ आँंवलाक के पेड़ लगयले छी लेकिन ओ आँंवलाक के पेड़ तऽ मतलब कि सूख गेल छैय आ की करै छी दूगो आंवलाक के पेड़ लगे छै एगो आंवलला के पेड़ खूब फड़ैत छैय अहाँके तऽ देखले हम कि हमर आँंवलाक पेड़ फिरके
हँ हँ बड़ा फड़ै छैय
लेकिन ओ समझे नहि आबै छैय उतना फर् के होइ छैय कि सभ सभ लड़कासभ लए कऽ सरि सुर कऽ लए जाइ छैय
ओ ई बात छैय
हमर नेमबओ फड़ल छैय ने एहि बेेर ओ ओ दिन अहाँके खैली ओहिमे रस कहाँ रहै छैय कि अहाँके ओ दिन कैसे खा लेली हमरा इे नहि समझ आत
निमआमे रस रहे छैय बड़ा रस रहै छैयि लेकिन ओकरा के गाड़े में बड़ा दम लागे छैय
आ बारा स्वादिष्ट स्वाद छैय नीमन मे हम पियै छ शर्बत बना के तऽ बड़ा नीक लगै छैय शरबत नमौआ के
अहाँके सही कहली लेकिन ओ निमन ठीक रह छै लेकिन ओ निमवन के छिलका बड़ा मोट होकर छै ऊपर ओ जाद गारा के मतलब ीक लागे छै
तऽ छैय लेकिन छिलकावा मोट हो के वजह से जादा दम लगाबेके पड़ै छैय ओकरा के ओहिमे से रस निकाले ला ई तऽ बात अहाँके पते होतय
हँ आ निकाल लेबै छी हम तऽ ओ पीबो नहि करै छी
न हम पियइ छी काहेकि हम जानै छी कि धूप से बड़ा रक्षा करैत रक्षया करै छैय निम
ह हमरा तऽ हमर कहियओ पिता जे ले आबै छै तोड़ि कऽ अपन हित सभके देबै छै आ कतकी ई निमुआ साल भरिमे दू बार फड़ै छै कि एगो छटोके टाइम फड़ै छै कि
हँ छ के टाइम फड़े छी अहाँ के त पापाजी अपन हित सब के दय छी अहां के कितना कंजूस छिय कि हमरा के ना दै छियै
तऽ पापाजी चौपी देबै छैय तऽ हम त कोनो नाम बोलैत छियै हम चकी देबैत छियै तऽ हमरा सभ बोलैत छ ताहिमे हम अपनु
ह हमरो घरे निमू फड़ल छियै लेकिन अभी बड़ा छोट छोट छिये ने ओहि से हम न तोड़े छियै कि काहे ला तोड़ के जियान करबै
नहि तऽ पापाजी सभके देबै छै तऽ हुनकर घरमे कोनो नहि बोलै छै अगर हम देबै छियै तऽ सारा लोक बोलै छै एहि ल हम ककरो किछो नहि बोलै छी हम हम आगी खयबो नहि करै छी तऽ हमहूँ लैए के की करब
हँ बिहान हमरा के दूगो देबै निमु
अच्छा नुकाइए के लेबे के पड़ी हँ नूकाएके देम लेके हमरा कोनो देख लेबै छी देखे छियै ओ दिन लीची तोर एगो गीत गेल लीची तरे गवास के पीछे तऽ अहाँके पता छै उ जो दुकान के भें सब ना छै समझली ओ दादा जी के बोला के ले आबै छै
ह्म
त लेकिन उ दादाजी हमरा कुछो ना कहै छै
ओ ओर ब बताबै छियै ने अहाँके एगो बात कहिये हौ जोन प हम चेक करे छीयै
हँ
ओपर हम बात कर सकी ले कौनो से
लेकिन दिक्कत ई होइ छै कि कबो कबो आई डी फसऽ सकै छै
न तऽ अहाँकेे त करै छै तऽ अहाँ के कहाँ कुछो दिक्कत
तऽ हम हम आज उहे नु बतियाई छी अहाँ ना सुनलै हे आहाॅं के हम बता देम बढ़ियां से अहाँके बात
चलिये चलिये ठीक छै अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिलतै तऽ अहाँ से बात करबै नमस्कार
ठीक नमस्कार